नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै नऽ
सब ठीक छै मित्र काल्हि हम भारत इतिहास पर एकटा वीडियो देखैत रही ओहिमे जाति व्यवस्थाक इतिहास आ ओकर प्रभावक चर्चा सुनी हमरा बहुत जिज्ञासा भेल
बिल्कुल बिल्कुल
ह ई बात वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछी हमरो एहि विषय मे विस्तार सऽ जानबाक इच्छा अछि आखिर जाति व्यवस्थाक के शुरुआत कोना भेल
इतिहासकार सभ अनुसार प्राचीन भारतमे समाजके व्यवस्थित करबा लेल कर्म आ कार्य्यक आधार पर अलग अलग वर्गक व्यवस्था विकसित भेल गेल छेल
मतलब शुरुआती समय मे ई व्यवस्था मुख्य रूप से लोकक काम आ जिम्मेदार पर आधारित छल जन्म पर नहि
नहि मित्र बहुत विद्वान मानव अछि जे प्रारम्भिक समयमे कर्मके महत्व देल जाइत छल मुद्दा समय बितलाल पर ई व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित बनल गेल
तखन लोकक पेशा बदलनाइ कठिन भय गेल होय
बिल्कूल बहुत स्थान पर लोको अपन परारिवारिक पारम्परिक पैसा धरि सीमित भर गेला जाहिसँ सामाजिक गतिशीलता कम होइतत गेलऽ
कि एहि कारण ह समाज मे भेदभाव सेहो बढ़य लगल
बिल्कुल मित्र समयक सँ कतहु क्षेत्रमे ऊँच नीच आ छुआछित जकरा कुरति विकसित भेलऽ जे समाजक लेलऽ गम्भीर समस्या बनि गेल
आई सुनी दुख होइत छै आखिर सभ मनुष्य समान सम्मान कऽ अधिकारी छथिन
सही केलहु एहि कारण इतिहासक अलग अलग समयमे अनेक सत समाज सुधारक आ विचारक एहन भेदभाव कऽ विरोध करैत रहलाह
कि ओ सभ लोक सभ के समानतक सन्देश देत छह
ह ओसभ कहैत छलाह जे मनुष्यक ओकर कर्मचरित्र व्यवहारसघ होयत आ जम संघ नहि
बिल्कूल ब्रिटिश शासनक समय मे एहि व्यवस्था समाज पर की प्रभाव पड़ल
ब्रिटिश कालमे जातिगत पहचान प्रशासनि कऽ अभिलेख आ जनगणनामे अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज होने लगा। जाहि संघ सामाजिक विभाजनक चर्चा आरो बढ़ल इतिहासकार एहि विषय परर अलग अलग दृष्टि रखैत छथिन
तखन स्वतंत्रता आन्दोलनक समय मे नेता सभ एहि विषय पर कि सोचै छै तऽ
बहुत स्वतन्त्र सेनानी ये समाज सुधारक मोहनत छलाह जे देशक एकताक लेलऽ सामाजिक भेदभाव कम होयना आवश्यक चाही
तखन लोक सभ के एकजुट करबाका प्रयास सेहो कयल गेल होय
उद्देश्य ई छल जे धर्म जाति या क्षेत्रके ऊपर उठी सभ भारतीय मिलकर देशक स्वतन्त्रताक लेलऽ संघर्ष करैतथि
हँ मुदा लगैत छै जे एखन।
हू
सामाजिक समस्या एक दिन मे समाप्त नहि भए सकैतसँ
बिल्कूल एहन परिवर्तन लेलऽ शिक्षा जागरूकता कानून आ समामाजक सोच सभ्यक योगदान आवश्यक छै।
आय सेहो कतेको स्थान पर जातके आधार पर भेदभाव खबरी सुनै लेलऽ भेठत छी मुदा समानताक के दिशा मे सेहो बहुत प्रगति भेल अछि
ह मित्र संविधान सभ नागरिक के समान अधिकार दैत अछि आ भेदभादक विरोध करैत छथिन समाजमे समानता बढ़बा कऽ नियन्त्रण प्रयास चलि रहल अछि
इतिहास मे सिख कऽ हमारा सभके एहन समाज बनाबना चाही जतय प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान आ। समान अफसर भेटै।
सही कहलू इतिहास बुझबाकऽ उद्देश्य विभाजन बढ़ा नहि बल्कि अतिक अनुभवसँ सीखी एकजुट न्यायपूर्ण असमान समाजकऽ निर्माण करना अछि
बिल्कूल अह कहलहु जे बहुत समाज सुधारक यी भेदभाव वरत कलनि यौ आखिर ओ सभ कोन तरीका से समाज बदलावल प्रयास करैत छले
ओसभ लोकसभके बुझाबैत छलह जे प्रत्येक मनुष्य समान अछि जन्म नहि बल्कि कर्म शिक्षा चरित्र मनुष्यक वास्तविक पहचान होबाक चाही
कि लोक सब ओहि समय हुनकर बात आसानी से स्वीकार कले छल
नहि मित्र परिवर्तन आसान नहि छल बहुत ठाम पुरान परम्परा असोचक कारण सुधारक सभके विरोध आ आलोचकक सामना कर प्रड़णाली
तखन से ओ सब अपन प्रयास जारी रखने छल
हँ मित्र समाज सुधारक शिक्षा आ अनेक विचारक लगातार शिक्षा समानता मानवता सन्देश फैलाबैत रहलाह
स्वतंत्रता आन्दोलनक समय एहिी सामाजिक विभाजनक असर पड़ल होयत
किछु इतिहासकार अनुसार सामाजिक विभाजन कारण एकजुटता चुन्यता पूर्ण बनल छल एहि कारण मे अनेक नेता सब भारतीय सबके एक मंच पर अनबाक प्रयास करेत छला
मतलब स्वतंत्रता लेल केवल विदेशी शासन से लड़ना पर्याप्त नहि छल बल्कि समाजक भीतर एकटा सेहो आवश्यक छल
बिल्कुल मित्र बहुत नेता कहला छलला जे मजबूत राष्ट्र बनबैके लेल सामाजिक समानता आ आपसी सम्मान आवश्यक अछि
बिल्कुल संविधान बनला पर एहि विषय मे की परिवर्तन आयल
स्वतंत्रता बाद संविधान सभ नागरिक के कानून नजरीक मे समान अधिकार देल आ जातिक आधार पर भेदभाव के प्रतिबन्ध लगा कर गेल
ई तऽ देश लेल बहुत महत्वपूर्ण कदम रहल होय
एकर उद्देश्य ई छल जे प्रत्येक नागरिकके शिक्षा रोजगार आ सम्मानक समान अवस्तर भेट ओतय कारण पृष्ठभूमि किछु हो मुद्दा एखनो
हँ एखनो एखनो समाज मे कतेको चुनौती देखै लेल भेटल अछि हेलो
हँ मित्र
कानून महत्वपूर्ण अछि मुदा सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन सेहो आवश्यक रहैत अछि
हमरा लागैत अछि जे विद्यालयमे बच्चा सबके बचपनसँ समानता आपसी सम्मानक शिक्षा देबाक चाही
बिल्कुल जे बच्चा सब एक दोसरा कऽ सम्मान करैत सिखत तऽ भविष्य मे भेदभाव स्वभाविक रूप से कम भए सकैत अछि
बिल्कुल सोशल मीडिया आधुनिक शिक्षा सेहो सकारात्मक सोच फैलाबक मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
हँ हँ मुदा गलत जानकारी से बचनाइ सेहो जरूरी अछि इतिहास के संतुलित आ प्रमाण आधारित रूप से बुझनाइ आवश्यक अछि
इतिहासक उद्देश्य दोष देना नहि बल्ि अतिरिक्त अनुभव संग सीख लेना होबाक चाही
बिल्कुल जखन हम सब एक दूसरा सम्मान करब तखन समाज में विश्वास आ भाईचारा मजबूत होय
भारतक शक्ति हमेशा ओकर विविधता एकता रहल अछि एहि एकताके बनलल रहबक हम सभके जिम्मेदारी अछि
बिल्कुल सही कहि लियौ समान अवसर शिक्षा न्यायपूर्ण व्यवहार से समाज आरो मजबूत बनत
इतिहास संग सिकखिके वर्तमानमे समानता भविष्य लेल एकजुटता एहि भारतक प्रगतिक सभ सँ मजबूत आधार बनि सकैत अछि। ह।
बिलकुल स्वतंत्रता के बाद सरकार सामाजिक समानता अनबाक लेल आओर कोन कोन कदम उठ ले
स्वतंत्र भारत मे संविधान लागू भेल जहि से सभ नागरिकके समान अधिकार देल गेल आ जातिक आधार पर भेदभाव आ कानून गलत मानल गेल
मुदा केवल कानून बना देला से समाजक सोच बदली जाय छै।
बिलकुल मित्र एहि कारण अछि जे एखनो किछु ठाम सामाजिक दूरी आ भेदभावक घटना सुनल लेल भेटैत अछि।
हँ मुदा एकर सत्संग योसै त छी जे बहुत क्षेत्र मे सकारात्मक परिवर्तन सेहो भेल छै। आ लोकोग सभ मिली जुली काज करै छथिन
आइ हम विद्यालय महाविद्यालय कार्यालय में अलग अलग समुदायक लोक एक संगे पढ़ैत आ काज करैत छथि
बिलकुल ई आधुनिक भारतक बदल समाजक एकटा महत्वपूर्ण उदाहरण छै।
मुदा राजनीतिके जातिक चर्चा एतेक बेसी किएक सुनल भेट अछि।
ई एकटा जटिल विषय छी। किछु दल सामाजिक प्रतिनिधित्व बात करै छथि। तऽ किछु आलोचक मने छथि। जे चुनावक समय जतिगत पहचानक चर्चा बढ़ि जाल छै।
मतलब एहि विषयमे केवल एक दृष्टिकोणसँ नहि देखल जा सकैत अछि।
बिलकुल सही कलियौ इतिहास समाज कानून आ राजनीति सभ मिली के एक विषय पर प्रभावित करैत छै।
तखन आम नागरिक भूमिका की होयबाक चाही
हमरा सभ के प्रत्येक व्यक्ति से सम्मान पूर्वक व्यवहार करबाक चाही आ ककरो सभ जात के आधार पर भेदभाव नहि करबाक चाही
बिल्कुल मित्र बच्चासभकेँ सेहो बचपन सङ्ग समानता मानवता भाइचारक शिक्षा देबाक आवश्यक अछि।
हँ ई एक त बचपन में बनल सोच जीवन भरि सऽ रहैत छै।
हमरा लागत अछि। जे सामाजिक मेलजोल आ आपसी सहयोग भेदभाव कम करमे बहुत मददगार होइत अछि।
बिलकुल जखन लोको एक दोसरााक सङ्ग पढ़ैत काज करैत आ जीवन बितबैत छथिन। तन दूरी श्रोताः कम होइ लागत छै।
इतिहास संग सिखी वर्तमानके सुधरनाक सभक पैघ बुद्धिमान ई अछि।
हॉं बिलकुल सही कहि दिय अर्तिक गलती दोहरानीय नहि बल्कि ओहि से सिखी बेहतर समाज बनानीय हमर उद्देश्य हेयबाक चाही
भारत संविधानसँ नागरिककेँ समान सम्मान देबाक सन्देश दैत अछि।
ई संदेश केवल किताब सीमित नहि रहबाक चाही बल्कि दैनिक जीवन में सेहो देखाए देबाक जरूरी चाही
मित्र हम सभ मिलकर समानता अ समानता के भावना अपनायब तऽ समाज में विश्वास आरो मजबूत होयत
हॉं तखन जातिक बदलाव प्रतिभा मेहनत आ चरित्रक आधार पर लोक पैसर मऽ
बिल्कुल मित्र यहि आशाक संग हमसभके एहन भारतक निर्माण करबाक प्रयास करबाक चाही जतय प्रत्येक नागरिक के समान अवसर समान आ न्याय प्राप्त हो
भविष्यमे जतिक आधार पर भेदभाव पूरी तरह कम करबाक प्रयास करबाक होत सबसे पहिल कदम ई होयबाक चाही
हमरा लागैत अछि जे एकर शुरुआत शिक्षक शिक्षक संग होयबाक चाही जखन बच्चासभ बचपनमे समानता मानवताक मूल्य सिखत तऽ समाज स्वतः बदल जायत
हॉं एक तऽ बच्चा जे वातावरण मे बढ़ैत अछि ओहि अनुसार ओकर सोच विकसित होइत अछि
बिल्कुल मित्र जब परिवार विद्यालय समाज सब ठाम सम्मान सम्मञ्जनक व्यवहार देखत तऽ ओहि ओहिना व्यवहार करब सीखत
आधुनिक समय मे इन्टरनेट आ सोशल मीडिया सेहो लोक सब सोच पर बहुत प्रभाव डालेत अछि
स सही कलु एहि मध्यम सऽ सकारात्मक सन्देश फैलाओल तऽ लाखो लोको एक दूसरक प्रति सम्मानक भावना विकसित कर सकैत अछि
बिल्कुल मुदा गलत जानकारी या अफवाह से समाजमे दूरी सेहो बढ़ि सकैत अछि
एहि कारण प्रत्येक जानकारी के सोची विचारी स्वीकार करबाक चाही अप्रामणिक स्रोत पर विश्वास करबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे विभिन्न समुदाय बीच समवाद बढ़ने छै बहुत जरुरी अछि
जखन लोक एक दोसरक संस्कृति परम्परा जीवनशैलीके बुझत तऽ गलतफहमीस ओतऽ कम होयत
हँ इतिहास पढ़ैत समय सेहो निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाबै आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र इतिहासक उद्देश्य ककरो दोषी ठहनाइ नही बल्कि समाजक विकासक यात्रा के बुझनाय होबक चाही
बिल्कुल वर्तमान पीढ़ी के जिम्मेदारी अछि जे अतितक गलती के दोहरावत नैय
सही केलौ समान अवसर समान आ न्यायपूर्ण व्यवस्था मे समाज मजबूत बनैत अछि
आइ भारत तक बहुत युवा जाति से बेसी योग्यता शिक्षा मेहनत के महत्व देत छथि